कणाम प्रणाम कौन कौन छी बहुत दिन बाद भेंट भएले
प्रणाम हम ठीक छी अहाँ सुनाउ सब कुशल मङ्गल अछि
हँ भगवाने के कृपास से सब ठीक छ आइ काल्हि देश प्रदेश के राजनीति बहुत चच हर चौक चौराहा पर राजनीतिक चर्चा सुनय लेल भेटैत अछि
ई बात सही अइछ लोकतंत्र में राजनीति बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि अकेले चुनाव जितबाक माध्यम नइ बल्कि समाज आ देशक विकास साधन होय बास लेकिन आजकल के राजनीतिक लोगन सब सब चौपट करके रखलियै ने छी
ई बात सही कहय लोकतन्त्र में राजनीति बहुत महत्वपूर्ण विषय छै राजनीति केवल चुनाव जीतबाक माध्यम नहि बल्ि समाज जसे विकासक साधन होब चाही लेकिन कहाँ आजकल ओइ में खोद बदे सबे अपन अपन फायदा कही कोई घूस लेके जिन्दगी मार सम्पत्ति खड़ा करे सब नेता सब जनता ाामच्र छी सब हे रोजगार न परेशानी एकदम अलग चरम प होतरेत कोइ किछ
बिल्कुल बिल्कुल जनता अपेक्षा रहैत अछि
रस
हं बिलकुल बिलकुल जनताके अपेक्षा रहैत अछि जे सरकार आवाज बहुत कटाए छय न ओन नइ सुनाई देता छी हेलो
नेटवर्क तो फो लाग छै